हलो ठीक हैइ यौ
ठीक छी न यौ रोहित
की सुब्रू भाई
जी कतऽ छियै यौ
छिये तऽ अखन रूमे मे यौ
रूम मे छियै रूम अहाँ रहै कतऽ छियै यौ एग्जेक्ट
लेकिन जाइत तऽ हम रहै छी यहाँके बेतिया मुजफ्फरपुर
बेतिया बेतिया ई किम्हर भेलै
बेतिया अहाँकेँ भेल पश्चिम चम्पारण
पश्चिम चम्पारण
हूँ मोतीहारी
अच्छा मोतिहारी हँ हँ मोतिहारी तऽ ओ मोतिहारी
हँ हँ
मोतिहारी तऽ पश्चिम साइड नऽ चम्पारण तऽ दूगो छै नऽ एगो पूर्वी चम्पारण एगो पश्चिम चम्पारण
हँ हँ
अहाँ पश्चिम चम्पारणमे छी बेतिया
ई नरकटियागंज ओकर आगहे छै नऽ बेतियेकेँ आगे छै नऽ नरकटियागंज
की कहलियहै हूँ
नरकटियागंज बेतियेकेँ आगे छै नऽ
हँ हँ
ओ नय नय उमहर बगहा छै न बगहा सँ एगो दोस हमर छै
की कहलियै
बगहामे एगो हमर दोस्त पड़ै छै ओकर घर छै बागहामे
ओ
हूँ
आओर सभ कहियौ।
आओर सभ ठीक छै, बीटीए मे कॉलेज। कॉलेज सुनू ने बितयामे कॉलेज पढ़ै छियै। कथि कि कहलेज।
ओ इंजीनियर कॉलेज छै, इंजीनियर बनै छै, सभ। पहिलिख कऽ अतोसँ।
पढ़ै इन्जीनियर नहि बनि सकै छै?
अहा, अहा, बिना पढ़ल केना बनबै।
अहाँ कथिके पढ़ाइ करै छी इंजीनियरि मे।
इलेक्ट्रॉनिक्स।
अच्छा, बिजली मिस्त्री वला नहि यौ।
नहि ओ नहि ओहिस दोसर छै, चीप मिस्ट्री।
चीप उप बनेबै अहाँ ने।
कथि कथि किछ मोबइल तोबइल के मोबाइल।
ह
ह ।
इमे तऽ बहुत पढ़ब पढ़ै छि यौ।
पढ़य तऽ पढ़िते छी कोनो चीजमे अहाँकेँ। पढ़बै नहि तऽ किछु थोड़े हैत, पढ़हे पड़त कि अहाँकेँ।
नहि एगो हमर दोस्त रहै, ओहो सायद इलेक्ट्रॉनिक्से रहै।
कथि नाम छै, दोस्तके?
ह, ओकर नाम रहै सुलभ चन्द।
ओ। ओ कहियौ तऽ कथि भेलै ओकर।
ओहे कहि रहल छी, लेकिन बात भेल जा छै, बहुत पऽ पढेत छै, ओहिमे
अहा बौआ तऽ पढ़ते छै।
ओहो शायद बिहारे मे कतहु पढ़ै छै। एगो रहै बिहारसँ बाहर के राजस्थान मे। पढ़ैत रहै, ओकर नाम यऽ अहाँकेँ। हू। गोबिका कुमार। गोबिका कुमार छलै हँ।
हेलो, और सभ ठीक अई।
और सभ ठिक यऽ, ओहे कहलक एगो दोस्त रहै, जे बाहर पढ़ैत रहै।
ओ हमरो साथ छैय, एगो दोस्त। आशुतेाष ओ हमसभ साथे करै छियै बीटेक।
नहि तऽ अहाँ सभ बिहारसँ करै छियै ने। ओ रहे राजस्थान सँ गोबिका कुमार।
ओ, बा।
एखन बढ़िया पोस्ट पर छै, जॉब कर रहल छै।
कतेक पाई पाई मे जाॅब करे याऽ।
पचास कि साठि हजार महनाके दै छै एक्जैक्ट तऽ नहि कहलक हे एकरे लमसम दै छै ओकरा
आ बहुत बढ़िया एो साठि हजार के महीना बहुत हो गेले
ह्म ह बेचारा मेहनतियो रहै मेहनत करैत रहै जेना अहाँके रूटीन यऽ अहाँ भोरमे उठै छियै मोबाइल चलबैत हेबै फेर बाथरूम उथरूम जा कऽ
हम इएहे करे छीियै खा पी के
फेर ना नास्ता कर के अबैत हेबै फेर चलबैत मोबाइल
हू हू
मोन करइ छै तऽ क्लास जाइत छै क्लाश आब कऽ फेर मोबाइल चलबै हेबै कही देर आराम कऽ कऽ उठि कऽ फेर मोबाइल चलबैत अयबै फेर राति में खा कऽ अबैत है फेर चलबैत हेबए ई अहाँके डेलीके रूटीन हएैत आओर ओ बेचाराके रहय कि उठि कऽ पड़ैत रहे खााक पड़ैत रहे हगते हगते पड़ैत रहे
बाप रे ओ तऽ पराखू रह तऽ ओ तऽ पाहू इएह कामे है जे खाली पढ़ाई लिखाई कर के आओर कुछ
और सब कहू एगो एगो दोस्त य हमर समझलिय आशीष नाम छी बड़ा हीरो बन कॉलेज मे समझलियै बहुत जते तऽ देखबै मारि उरि करैत रहत हीरो बनत रहत एगो छोड़ा ये हँ ओ चासी वलाा छड़ है पढ़ा लिखा मे बहुत इंटेलिजेंट है त टोप प भैय
जे जे आदमी चश्मा पहिरे छै ओ बहुत बदमाश होय छै
बदमाशो हैत लेकिन पढतो लिखतो रहै
ह
बदमाासी ज्यादा करै छै तू
आँ नहि खाना पिना नहि भेला
आ हा
हु
अखन हेतै तऽ
अयतै अहाँके दस बीस मिनटमे ह बीस बब
आ तऽ टाइम से किए नहि खाइ छियै
टाइमे से खाय छीय तब आ लिट्टी उट्टी खेलीए तनी भूख ल
अच्छा अच्छा अच्छा
लिट्टी चना खेलियै आय नाश्तामे ने।
हँ।
बहुत बढ़िआ बहुत बढ़िआ।
ह।
आओर सभ बताउ।
हँ, कि कहू एखन। जाके कनि लेब।
लेब अच्छा, पढ़ाई वाला नहि यौ।
लैब मे कि सभ।
आब जके लेलऽ
लैबमे कि सभ करबैय। लैब मे कि सभ होइ छै।
इंस्ट्रमेंट सभ होइ छै, उहे पढ़ाइ लिखाइ वला इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के। उएह के कुछो कुछो लैब कोरे के रहै छै।
अच्छा, अच्छा, अच्छा।
ओ।
हुँ।
ठीके छै।
हा।
तऽ हमर मौसम केहन यइ पानि तानि भेलै कि नहि।
उहु नहि भऽ रहल यै पाइन।
किया ने भऽ रहल हैं।
पाइन कते हेतै एक सप्ताह से लगातार पाइन भये रहल छै।
अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा।
हू।
एक सप्ताह से भऽ रहल छै ने यौ।
ह।
हँ।
ठीके छै।
उमर पाइन नहि हो रहलहै कि।
नहि तऽ काल भऽ चऽ, रहऽ, राति एखन शान्त छै, लगे यऽ कि रऽ? तऽ फेर एक बेर रातिमे फेर बरसत।
अच्छा।
समझै कियाकि एखन उमस केले नहि है गर्मीके राति तक लागि रहलै एक बार बरसात। बरसातो तऽ ऐसे बरस। दादु। पानि पानि कर दो
ओर सब कहु
ओर सब ठीक चलि रहल छै लाल काका सँ बात भेलै लाल काकासँ
हँ हमरा नै बात तात भेले छी
ओ राम भाइसँ
नय राम भाइयो सुनी है
इ अहाँ सब करय छी बातचीत ने करे छियै गामव में ककरो सब
ककरो सुने बात भर हब
कऽ यौ
अहाँ जे सबसँ बात भऽ रहलै ने
बात करब ने गाँवके हाल समाचार समाचार जानब तब ने
आइ पुछि राम लाल काका से बात कलियए रामजी से बात कहलि राम भाइ स बताए तू गाँवके हाल समाचार गाँव में पेड़ तेड़ टुटि गेलैएा
ह हवा बबाके कारण चलू ठीक छै हमओर सब ठीक छै तऽ रखय छी
की राखब अच्छा ठीक छय जाइ छी रामजीसँ एक बार बात कऽ लै छी फेरसँ ब ठीक छय तब